हलो।
हेलो।
हं फोन नय उठब हिय अहां।
हं बीजी रहिय कनि।
अयसन कौन काम करैत रहियै।
घरके काम।
अहांके बौआ आर।
बौआ आर सब ठीक है अहां सुनाबू।
हमहु अभी हॉस्पिटले में छिय। मम्मीके ले के आयल छी।
ओ मम्मी ठीक छ त।
हं ठीक हिके।
ओ तब और सब बतेये।
अहांके बहन किधर है।
बहन घर पर हम आइ गेलौं दर्गापुर। अपन ससुराल।
ई बहुत अच्छा करलियै।
हुं।
ससुरालेमे रहे के चाही ने।
तब।
हुं चैल ऐलहु।
बहुत मोन लगैत होय।
हुं उहाँ आदमी सब बहुत छथिन न, त मोन त लगबे करतै।
अभियो सब वही हिके। सभ घर नै गेलै।
नय।
आज तो बटसावित्री रहै।
हँ तऽ बटसवित्री पूजा कर के चलि एलहुं।
कहाँ गेलियै पूजा करै ले, घर पे की
नै घर से बाहर। कहीं अलग रहै।
आ छोटकीयो? छोटकीके साथे गेलियै कि अकेलिए।
नै बहुत सारा आदमी रहथिन, सबके साथ गेलियै।
ह
मम्मी कल्हे ऑपरेशन होइ गेल कि।
ओहे दिन होले ने। जे दिन बोललियै ने अहाँके, हँ ओहे दिन हो गेलै।
बेगूसराय
बेगूसराय में हँ।
कोन डॉक्टर के पास।
डॉक्टर प्राची के।
प्राची।
हूँ।
ह त अपने अकेले, कि ओर कोइ।
नै एगो हमर फूआ अयलखिन।
फुआ।
हँ।
ओ तऽ ओतऽ केय दिन रहे के है।
आइ चौथा दिन होले ह, ओकर बाद आठ दिन बोललै हइ, तऽ कोन पाँचमा दिन कहूँ छठा दिन नाम काटि देतै तऽ घर जेबै सब।
अच्छा! छे दिन तक टांका कटतै ने।
आठ जैसे दस दिन बोललै टाका कटेतै। दस दिन में, लेकिन नाम काटि देतै एतऽ से छ या आठ दिन में।
मिडियम।
की बोललियै?
की कहलियै?
कुछ आवाज नहि एलै, की बोललियै।
नहि ओ बगल के छथिन, ओ पूछै रहथिन।
अ। तब की बोललियै अहाँ।
नै- नै मशाला के बारे मे पूछने रहथिन।
कोन- कोन मसाला।
हमर देवरानी जी छथिन, छोटी बहू। हुनके बतबैत
लगाए दियए।
कम करऽ।
ओहो कुछ कर ओहो कुछ करै छलखिन।
सबके काम लगा दियौ।
एगो हमरा प्रोजेक्ट अइले ऐछ।
हर चीज कैर लेबै तहन हूं।
ओ प्रोजेक्ट हमरा मन्सूर चक मे देल गेल रहेए।
अच्छा तऽ मंसुर चक तऽ हमर इधर बछवड़ा इधर पड़िए रहल हन।
हँ तऽ अहाँ करबै?
हाॅं बिलकुल करबै सही होतै हर चीज त।
लेकिन इहे होत कि बेग लए क सारा दिन जेए पड़त दोसर जगह। घुमने घुमय के लिए वही मंसूर चक मे आस पास मतलब किशोरी लोक के न पढ़ाइ लिखाइ के बारे मे खोजनाइ छै जे हमरा जहाँ तक एतने पता छै कि जो लड़की नहि पढ़ रही हो, पढ़ै लिखै होतै। ओइसन बच्चा के खोजि के स्कूल मे एडमिशन करबाबै के
अच्छा मतलब जादा बड़ा लोक के या छोटा छोट बच्चा क।
जे मिल जेतै जे मतलब पढ़ल मतलब पढ़ ले चाहै छै लेकिन नहि पढ़ि पाबै छै ओइसन बच्चा के चिन्हित कर
अच्छा अच्छा मतलब जे भी जेएत जे भी थोड़ास अल - अलग होथिन उ - उ सबके। जिनका मतलब पढ़ैके लिए वैसा चीज नै छै, ह हूं हुं समझि रहलियै।
हँ उहेए काम छै।
ठीक छै देखबै, ऐसे घरमे भी गार्जियन से पुछलाक बाद बता देब कि हँ करै छै कि नै नै त घर के जे लोग छथिन उ बत - बते थिन - बोलथिन तब ने कि हँ तुमको घर से बाहर निकलना है कि नै निकलना तब ने हम निकलबै।
हँ बात कैर ली लेकिन डिसीजन अहाँके रहत।
हँ अ नै त दोनो के मतलब दोनो क डिसीजन होइ क चाही ने।
न न न ई नै होइक चाही अहाँके लाइफ छी त अहाँ लियइ।
हँ ओ बिलकुल छै ओ बिलकुल लाइफ छय हम्मर। हम उ क समैझ रहलियै हँ लेकिन शादी होला के बाद
की घर छोड़ि के चलि अइयै।
हँ।
अपन काम करिके फेर शाम मे त घरे आबै के छै। छे, सात बजे छे बजे, पाँच बजे सुबह देखिये साढ़े नौ बजे निकलबै आ शाम मे पाँच बजे तक घर चलि एबै।
म
देखियै अगर जल्दी हँ नै बोललियै तब हम आगे नाम देब नै त फेर हम छोरि देब।
नै त ई चीज हम कल नै बताय सकै छी। हँ या रात - राति मे बताइ देब नै त कल बताय देबै। ह
की बोललियै?
मतलब आइ राति तक बताय देब या कल बताय देब।
हँ कल्हे हमरा बताए देबै।
हू।
आइ अच्छासे पुछि लिअ।
हँ कल ही बताए देब। तऽ आरो मतलब इसमें आरो को प्रोसेस। सब्जी रोटी।
के बनाय रहल ऐ।
हम रोटी बना रहलियै, ओ सब्जी बना रहलखिन। अहूं आबू घुमय लए।
हँ हम सोचले हयै, कि मसू- मंसूर तक जेबै ने त एक दिन अहाँ सं मिल लेबे। पहिले।
कहाँ।
नै हो त वहीं रह लेब, मंसूर तक जाएंगे न हँ त वहीं पे तुम को अगर तुम भी करेगी त तुम भी आ जाएगी।
हँ त उ- उ कुछ काम करबो करै हियै? छोटी बहु हँ।
ओ कुछो करै ही।
अवाज।
कि बाहरे जाइ छै।
ह।
ई बाहरे जाय।
की।
बोललियै ओ काजल बाहरे जाइ तेजे रहत।
ना अभी यही रहथिन। अभी फिलहाल यहीं छथिन। रीता आरके नहि करबेलियै। हेलो। कहलहु रिकशा नहि करबेलियै।
केकर रीता के।
आँय।
रीता कऽ किसको रीता को।
हँ।
हेलो।
हेलो।
रीता कऽ हेलो आवाज नहि आ रही है।
हेलो अँ।
आवाज नहि जा रही है।
हँ- हँ आ रहलै अवाज। हेलो।
ओ तऽ बोललि तऽ बोलली रीता बारेमे पुछै छियै की।
हँ-हँ
रीताके फोन नहि करलियै ओकरा फोनो करैत छियै तऽ हर चीज मने करि दै छै।
ओ
छोड़ऽ छोड़ि देलियै तैयो एक। एकबार ओरो कोशिश करै छियै ट्राइ करै छियै।
हूँ
हँ कोशिश करियए पूछिए कहीं करत।
तब कहीं घुमय लए नहि गेलखिन अहाँके देवरानी देवरानी कतेक।
कथी-कथी बोललियै।
अभी कहाँ।
ओ अभी फेर आब ऐजे रहतै।
हँ‌ हू-हू-हू-हू हू
तऽ ओ तो मतलब जब ओ यहाँ पे थी तो तुम कहे चली गइ।
तब ठीक छय।
ठीक
ठीक है तब रखै छी।